हेलो!
हँ बहिन प्रणाम करै छी।
खुश रहू, की हाल चाल छै?
ठीक छै।
सब नीक छै न?
हँ नीक छै, अपन बताउ?
हमरो सभ नीक छै। आ कतेक दिन भए गेले, हमसब कतहु घूमे नहि गेलहुँ। ई बेर मोन अछि जे, अपन मिथिलाक के ऐतिहासिक जगह सब देख खि आबि, तोहर की विचार छौ?
अहाँक कतेक सुन्दर सोच छल। दीदी हमरो कतेक दिन स मन छल, जे जनकपुर, मधुबनी, आ दरभंगा चक्कर लगाबी, इ तऽ बहुत नीक योजना छै।
हँ बहिन! सभसँ पहिने हमसभ दरभंगा चलब। ओ तय महाराज! कमेश्वर सिंहक किला, दरभंगा राज्य। ह आ श्यामा माइ मन्दिर देखब। रामा माइ मन्दिरमे बहुत शान्ति भेटैत छै।
हु।
एकदम ठीक, दरभंगा के बाद, सब मधुबनी निकल जायब। ओतऽ राज नगरक, ऐतिहासिक पैलेस आ सौराठ सभागाछी देखब, सौराठ तऽ हमर मिथिलाक धरोहर थीके।
हँ बहिन! आ मधुबनी जाइ त जितवारपुर गाम कतो नहि बिसरब, ओते घर- घर मे मिथिला पेंटिंग बनै छै। ओतसँ अपन सभ लेल किछु -किछ नीक- नीक साड़ी, आ पेन्टिंग सेहो कीनब।
हँ बहिन! एहि के बाद, हमसब बॉर्डर पार क जनक पूर, नेपाल चलब, जानकी मन्दिर देखब। तऽ मन तृप्त भऽ जायत। ओते राम जानकी विवाह मण्डप सेहो देखब।
हँ बहिन! हमसभ ई यात्रा करब कोना, साधन की रहत?
देख दरभंगा आ मधुबानी लेल तऽ ट्रेन। आ बस सब दिन उपलब्ध छै। आ हमस पहिने ट्रैन से दरभंगा जनकपु लोकल गाड़ी आ ऑटो स मधुबनी जाइत। आ जखन जनकपुर आय तऽ जयनगर से जय भारत नेपाल ट्रेन चलै छै। ओकरा से जायब, ओहि ट्रेन से यात्रा करत, अकत तैक रोमाञ्चित रहैत।
वहाँ ट्रेनक सफर तऽ बहुत मजेदार रहतऽ। आ खाय पियैके लेल मिथिला जायब, तऽ खाना पीनासँ खास होएब चाही न?
हॉं। ई गप्प लेल तऽ चिन्ते नहि कर दरभंगा दरभगात मखानक खीर मछ भात आ मधुबनी के तिलकोरक तरुआ और सर सकौड़ी अहाँ सोचिये कि मौह-मुँह में पानी आबि गेल। जनकपुर में होतइ, कई प्रसिद्ध पेड़ सेहो खायब।
हँ बहिन, आ सुइन के केते नीक लगे छै। हमसब चारी से पाँच दिनक दूर टूर पलान करब छ-करै छी। कहिये से निकलब?
अ-अगला हफ्ता शुकर दिन। नीक रहत, दू चारि दिन में अपन सब तैयारी अपेक किंग क लेब।
ठीक छै, हम एहि टिकट आ सब गपक प्लानिंग पक्का कऽ लै छी। इ बेर अपना मिथिलां के दर्शन बहुत यादगार रहतै।
हँ दीदी जल्दी से तैयारी करऽ, हमर तऽ एखने से बहुत उत्साह भऽ रहल अछि।
हँ, आ जानै छियै से दरभं भंगा में श्यामा माइके मन्दिर, दरभंगा राज किला आ कालका मन्दिर छै।
अच्छा हँ, मधुबनी राजनगर पैलेस सौराठ सभाग आ जीवादपुर, मिथिला पेंटिंग, गाँंव।
हँ, उम्हरो घूमबऽ। आ जान्-जनकपुर, भव्य जानकी मन्दिर आ मण्डप छै मन्दिर मे, सब कहै छथिन।
अच्छा। हॉं, खान-पान, माछ-भात, अ मखानक खीर तिलकोरक तरूआ अ पेड़ा।
हूँम्म, ठीके रहतै। आ जानै छी दरभंगा के शामा मन्दिर के विशाल मन्दिर महाराज सम रमेश्वर सिंह के चिताऽ श्मशान भूमि पर बनल अछि।
आं-हं।
ई त
लाल किला के नकल, दरभंगा राज का किला राज। दिल्ली के लाल किले
दिल्ली के लाल किला पे बनल अछि, ना इहि कह चाहे छिय न। आ ओ करे दिवारी इतना ऊँचा आ भव्य छै कि उनका देख के इतिहास के भव्यता के साहस होइ छय।
हं अ हमाये के कंकाली छै। आ दरभंगा राज परिवार की कुलदेवी मनय छै।
हं अ
आ जहां मनएते पूरी होइ छय।
हं ठीके कहय छी। आ पेंटिंग भी होइ छै, वहां आ कहे छै सबकी आ राजनगर के पैलेस भी बहुत सुन्दर होय छैय वा बहुत खूबसूरत छै। सफेद संगमरमर से बनाबल छै लेकिन उन्नीस सो चौंतीस के भीष्म भूकम मे खण्डहरमे बदल गेल अछि।
अच्छा।
आज भी एकरा शवशेष अपना भव्यता के कहानी सुनाबय छथिन।
यहां एक स एक ऐतिहासिक अछि। पीपल के बगीचा हछी आ बगीचा मे जहां सदियो के मैथिली ब्राह्मणो ब्राह्मण छय। कि शादी के तय करे। करे न करे।
करे लयले।
हं करे लेल छय, आ सभे लागती। जहां पञजी पञजीकार सात पीढ़ियो क सात पीढ़ी का सात पीढ़ी करै छय।
हं अ‌। आ जानकीपुर में जानै छै, की की होइ छै। जयनगर से जानकी। पुर जायबला ट्रेन सिर्फ एक सफर नहि छै, बल्कि ई दू देशो के सं संकृति जुड़ाव के प्रतीक छै, एकरा लेल कोइ पासवर्ड या वीजा के जरूरत नहि होइ छय, एक वैध भार तीये पहचान पत्र चाही केवल एकरामे।
आं जानकी मंदिर नौलखा मंदिर छै।
हं। आर एकरा नौ लाख रूपया, नौलखा मंदिर बनाबे मे न लाख रूपया खर्चा होल छैत छै, एहि से ओकरा नौ लकखा मंदिर कहल जाइ छै।
जानकी मंदिर में वहां मंडप छय जहां भगवान राम और सीता का सीता के शादी होइ छै।
अहां आ सुनू ने, जाय खा जाय लेल तनि ट्रेन मे जाय लेल की की व्यवस्था होइके चाही, ओ सब कपड़ा उपड़ा सब रख लेथिन।
हँ पेक आजे हम जाक पेक कर लेब।
हँ रास्ता बि रास्ता खातिर तनी सुन ठेकुआ नीमकी सब छानि लेब कि ट्रेन मे सुविधा नहि होइ छै ने। जादा कुछके ऐहिसे बाहरके चीज उतना नहि खाायके चाही।
हं ट्रेन के सामान अच्छा नहि रहे छै।
हँ ठीके कहै छी। आ घर से तनि मा माछ भात खा के निकलब कि शुभ होइ छै। आ तनी चूरा ऊरा ट्रेन खातिर भूज लेब जब यात्रा में जाय छियै घूमे लेल। तऽ तनी चूड़ा उड़ा भूज लेबे छियै।
हँ, कि है छी।
हँ थोड़ा सुखा मुखा मेवा इसब रख लेबै कि भूख उख आ तनि दवाइयो बीरू सब रख लेबै क तनी चले उले में कही पैरो मचक गेल तऽ तनी बाम उम रहते तऽ तनी राहत रहतै ने
हँ, ठीक छै दीदी।
ठीक छै, तब पैकिंग करू अहाँके हमहुँ। पैकिंग करै छियै ठीक छै, ठीक।